हँ ठीक छियै
हँ ठीक छी अहाँ ठीक छियै
हँ हमहूँ ठीक छियै
अच्छा की कर नहि किछो अभिये सुति के उठलहु कनी देर पहिले
हं हमहुँ कॉलेज गेल छलहुँ हैं ए अथि पंजीकरण लए फाइव सेमेस्टरके पंजीकरण त्रीत भऽ रहल छलै तऽ कॉलेज से जानकारी आयल छला तऽ हम कहलियै ठीक छै जा कऽ ई ई लैए लै छी तऽ कहलकै ठीक छै गेलियै एत भीड़ छलै ऊपर से एते धूप निकलल छलैय कि की कहू आ हमरा तऽ जेना लगैत छलए उसनने जाइए
हं बहुत धूप अय बहुत ज्यादे भऽ गेल आइ के धूप तऽ और ने देखल जाय बाहर निकले वाला नहि छलै
वएह ने बहुत धूप एलहु हे आ तऽ छुट्टी कऽ लेलहुँ शोरूमो के नहि गेलहुं ऊपर सँ बिसरि गेल छलहुँ अथी मार्कशीट अथी लऽ जेनाय की कहै छै उ एडमिट कार्ड कहने छलैनि लऽ आबे ला लेकिन हम तऽ भूल गेल छ हुं तऽ नहि दै छलथि तऽ हम सर से बात केलहुँ ओते के एगो जान पहचान के सर छलखुन हे हुनका सँ बात भेल तऽ ओ दिलवा देलवाखुन कहलकै बच्चा सब परेशान हेतै से ओनहिओ दऽ दियौ त कहल कै ठिक छै दऽ देने छेलखुन
चलू भऽ गेल ने काम हुँ सरजी सब तऽ एतेक एके बेर खूब ठण्डीए मे बजाबै छथिन कॉलेज कि एकबर गर्मिए मे बजाबै छथीन
ठीके ई बात तऽ ठीके कहले की कहै छीये
जेनाइ ईनया बहुत परेशानी भऽ जाय सबके
हुँ ई सब छै ये गर्मी के मार आदमी के उसनोने जाय छै ऊपर से लाइटो केट गेल या अखन दुनिया के गर्मी लगै गेल छी की कहू
हँ तऽ लाइट एनाहिते अबैत जाइत रहते गर्मी महीना मे बुझियौ तऽ लाइटो बेसीेये कटैत रहैत छै
हँ कटके कर है कि बेसी ओ खोही के कोनो बाते नहि करे
अच्छा
और कहलहु जे अपना आरके जे दिवाली होइए ओहिपर हमरा जानकारी चाही ' हम पहिले स्कूलमे मे पढ़ाबै छलहुँ तऽ कनि मनि तऽ जानकरी ऐ छै हमरा लेकिन अहूँसँ चाहै छी हम जानकारी ल ली दिवाली किया मनायल जाइ छै
आ सुनै छियै दिवाली एहि दुआरे मनायल जाय अछि कि ओहि दिन राम भगवान अयोध्या से अयोध्या से आयल छलाह नहि ह तएह कारण मतलब कहलकनि वनवास से जे लौटलै ने अयोध्या। तऽ ओसभ कहलखिन जे चौदह वर्ष के बाद ओ बनवास से एयला एते दिन बाद त्याग कऽ कऽ ओहि के खुशी मे ओई उत्सव मनायल जायत बहुत धूम धाम से पूरा दीप ऊप जला कऽ के लक्ष्मी पूजा सब कर के नहि मतलब बहुत नीक से मनायल जायत
हो हो उ ऊ दिवाली उएहा के कारण मनायले जाइ अछि
हँ एहिजा बहुत खुशी के ओकरा। उत्सव के तरह मनायल जाय बहुत लोग सब रहे छै लक्ष्मी पूजा उएहा दिना राखल गेल अछि जाहिमे सब उपवास। उकरै प्रसादी बना के हुनका भोग लगा के पूजा पाठ करै छै
हाँ हम सुनलियै जब राम भगवान अओर सीता माता जे छथिन चौदह वर्ष के वनवास पूरा केने छलखून ऐ रावण के मृत्यु के बाद जब ओ लौटलखुन अयोध्या
हूँ
अयोध्या वासी जब सुनलखुन तऽ ओकर भाई शत्रुध्न जे छलखुन हैं राम भगवान के ओ कहल। कुहुन कि हम हुनका चरणके ओ जे अथी होइ छै चरण के पादु का जेकरा कहल जाइ छै पेढ़े वाला के जखन एखन पल्क कहै छीये अपना आरी ई
हँ पहिले भगवान छल भगवान सब उएह कहै छलखिन न
चरण चरण पादुका तऽ ओहिके पूजा कऽ के रखलु तऽ ओ कहलखुन कि आबै छथुन राम भगवान। ओइ के खुशी में से पूरा समस्त अयोध्यावासी दीप घी के दिया जला कऽ मिठाई बना कऽ जेना राम और सीता सेह जे छथुन ने ओ विष्णु भगवान ओर लक्ष्मी के रूप छथुन दुनु
अच्छा
हँ तऽ एहि दुआरे हुनका पूजा होइ छइन तऽ कहलखिन गणेश जी और लक्ष्मी जी के पूजा ज्यादातर होइ छइ कियाकि माई और बेटा जे दूर भेलै ओहिमे
हूँ
एहि दुआरे मनैल जाई छै
अपन सबके दिवाली कते नीक से कते खुशी के से मनावल जाइ अइछ
जेना कि लक्ष्मी और गणेश जी के पूजा होइ हइ ऐ में अनेक अनू आम बताना कहाँ दुना बहुत
हँ हँ उएह प्रसादी में चढ़ै अछि बताशो
बताशा चढ़ैइ जेनाकि अपना आरके मिठाइ मे दू तीन तरह के मिठाइ रहइ अछि आ जेनाकि अथी लड्डू गणेश जी के बड़ा प्रिय छइ तऽ लड्डू बतासा ओहिके बाद मम्मी सब मखान
ओ उ मखाना और मतलब ओइ प्रसादी में बहुत कुछ होय छइ जेना हलुआ के बनाबै छै कोई खीर बना के भोग लगाबै छै बहुते तरह के प्रसाद होय है
बहुते तरहके जेना बनबै छथ ओ जेनाकि अथि सेब देलक अनार देलक हय ने इएह सब ने दै छै आ तब पूजा करलाके बाद तऽ अ नवका फोटो आनय छइ भगवान के ओहि दिन भगवती के मूर्ति लक्ष्मी जी और गणेश ठिके आबैय छै नाऽ
मूर्ति सब के तऽ अथी पोखर में विसर्जन कऽ दै छथि ने
कऽ दै छय हं आ तब लबका मूर्ति के आन के चुनरी ओढ़ा कऽ मम्मी सब आर ती करै छथुन पूरा घर में दीप जरबै छथुन ने
हं आऔर अपना सब के लेल भुकाल गली सेहो आबे छै
हँ बच्चा सब फटक्का कोे छै तऽ की राम भगवान एलखु एकदम खुशी के माहौल रहै छै गाम ग शहर से नीक जे होइ छय
गाँव के देखियउ ई चीज के खुशिये अलग गाँ ई तऽ ई चीज के बहुत अलग से मनायल जाय अछि दिवाली के
मिल मिलाप रहय छै एतऽ के शहर के ककरो से कोइ मतलब नय ओर गाँव मे
गाव में नीक लगइ छै मनाबे मे कआकि उ के प्रत खुशी उत्साह गावें के लोक के रहै शहर मे केकरो से कोनो म हँ
मिलाव जे होइ छइ आदमी के ओहि हं एक जगह मिल्लनसब कोई हलुआा बनौलथि तऽ हुनका घर परसादी देलनि तऽ हुनका कऽ दबियौ कनि कनि अपनो घर राखि लिए। लिए न चल फ़तक्क छै त दस्त सभ चारगोके बजा
चारि चारि पाँचगो घर हम सभ परसादी भिजवाबे छियै।
हँ, तऽ अन कनि परसादी हुनका घर दऽ दियऔ कनि परसादी हुनका घर दऽ दियौ बच्चा। सभ अबे रंगोली बनाबे छै ने जे प्रसादी भगवान करतु हन तऽ पर्सदी हैं, प्रसादीके उपयोग करै छै। हँ, हँ, उपास तऽ हम करिते छिये आ करियै?
हँ, हमहुँ करे छै मम्मी हमर करे छलखिन तऽ मम्मीके बहुते अपराध। सभ भऽ जाय छै, ने ताहि दुआरे मम्मी कहलखिन तब तक तू कर फेर हम फेर करबै भगवानके मम्मी अभी नहि करै छथिन।
अच्छा हमरो घरमे हमरो घरमे सभ करै छथुन खाली दादाजी। जे छ्ट। न तऽ कनि भऽ गेलखु हुन कनि वृद्ध भऽ गेलखुुन का नै होइ छैन
हू।
हँ, आर तऽ आर बुआ जे छथुन से नहि करैत छथुन नहि तऽ सभ करैत छथुन।
अच्छा, नै करैके चाही। सभ मम्मीके कि होय छै, पता माँ के तबियत खराब भऽ जाय छै, जल्दी
हँ, तऽ कि देखियौ हेल्थ मतलब। कि शरीर स्वास्थ से बढ़ कऽ जे होइ छै, भगवती या हम भगवान कहै छै, हमरा कि भुखले पेट रह हमरा पूजा करने कऽ नै कहै छथिन ओ।
हँ, बस कहै छै, खाओके पूजा कर लेकिन मोन शुद्ध होय के त
मोन शुद्ध हो तऽ चले वला है। मोनमे जे भरने रहते गन्दगी तऽ ओ थोड़ी पूजा भेलै। पूजा मनके सुधी अरे हम तो सभसँ बड़का पूजा केकरा मानै। अहाँकेँ अगर चारिगो पैसा ज्यादा भऽ गेल चारिगो रोटी अगर ज्यादा भऽ गेल। ओ जाक कनि दोसराके दऽ दियौ।
सेहा न।
अगल बगलमे जे। देखबे जादातर टाउन शहरमे जे देखबै केकरो कोनो मतलब नहि हे। ककरो कुछो नहि।
ह, ओहि सबसँ गाव घरके आदमीके ओहि सबसँ मतलब थोड़ी रहै हय। हुनका सभके अपने अपने से सभ देखलक।
एक तऽ दोसर है किया झगड़ा करड़ै छै। से वला आ तऽ धो मरद हि मारद। हँ, अरे आदमीके मार कऽ फेक देतै लेकिन आदमी देखतै।
हू, यहाँ गाम। के बात व्यवस्था जे बहुत निक छै अपना सभके हे ऐ शहरसे बहुत निक अछि।
इएह सभ तऽ प्रसिद्ध छै, मिथिलांचलके जे कोइ भी पर्व जे छै, जेना अपना छठि भेल दिवाली भेल दुर्गा पूजा भेल। किछु पबाइन उत्साहके साथ मनायल जाइ छै। सब कोइ अ जेनाकि दिवालीए मे भेल आइ जेना हम अकेले रहलहुँ दिवालीमे एहि बेेर तऽ हम छलौं हेँ एते दिवाली मे मधुबनीे मे छलौं हेँ तऽ की कहै छै अकेले छलहु तऽ एहिना जे अपना गाँवमे अगर अकेले रहै छुथुन कोई तऽ उ अकेले रहै छथुन तऽ आब कऽ दीपसभ जरा दैत छथुन
हँ अकेला तऽ के जकाँ नहिमे महसूस हुअ दैत जेकाअछि एककरो
गाँवमे नहि महसूस हुआ देताय क्या की सब जेना लगैत रहै छै जेना एक परिवार ही लेकिन एतऽ के एतऽ के आदमी के बात विचार ढंग व्यवहार कोई केकरो स मतलब नहि ककरो स अहाँ अकेले छी के छी ऊ सब मतलब नहि ऊ सब अपना स मतलब तऽ ई की करै छीय अपना आरी की नहि करै छी अपना आरी
हग शहर के वात त तऽ दोसरे भऽ गेल अभी के समय
हँ तऽ एत मेल मिलाब आदमी के नहि रहै छनि हू उतना आ अपना आरके जे गाममे छै से एक जगह रहलासँ आदमी के अकेले जो रहै छथून उकरो नहि पता लग दै छथिन कि आदमी बुझलियए लेकिन एतऽ के बात अलग छै
अच्छा कोनो नहि की करबै गाँव घरके बातमे आ शहरके बाद मे कनि अन्तर तऽ जरूर भऽ जेता
कनी कि बहुते अन्तर भऽ जाइ छै से कहियौ
हँ ऊ तऽ भऽ जाइ छै चलहो अपना आ के तऽ तबे तऽ मिथिला के एगो अलग रूप मानल गेल अछि
उ कहाँ दिना मम्मीसभ कहै छलखुन हाँ गाम मे बड़ा गर्मी पड़ैत छै और एतय स तऽ ज्यादा पड़ि रहल छै कियकि मेन बात भ गेलै आब गाँव घर मे पेड़ो पौधा कटाए लगले घर तर बैन गेलै हन
गाछी बिरछी नहि रहलै ओहन पहिले जकाँ पहिले लोकके गरम तरम रहो छल हमेशा गाछी बिृक्षी मे रहो छलै बाँस ताँंस मे साफ सुथरा कऽ के लोक बैठल रहै छाएल हूं
अछ लेकिन
आब नहि भऽ गेल हैय आब हर जगह पेड़ पौधा सब उपटेने जाय है इएह सलाह लोक के नीक ठीक नहि मिल रहल अछि तै कटा रहल इहा फेर ठीक से जे सलाह मिल तऽ फेर पेड़ पौधा लगेता
हँ से ठीके कहलहु आहाँ लेकिन आब नहि पहिलेके तर आदमी के रहबे नइ केएल कि पेड़ पौधा लग हमरा हिसाबसँ सबसँ जैदा